हा। हरि ओम छा हाल आहे। बस बढ़िया तव्हां ॿुधायो। सभ ठीक, ॿार ठीक।
हा ॿार बि बढ़िया। तवां जा ॿार बढ़िया।
सभ मस्त भॻवान जी, रहमत आहे।
सही आ गुरू जी। रहमत आ, गुरु जी सच में
बस गुरू जी, रहमत शुकराना आहिन। ॿियो ॿुधायो, बारिश वारारिश ज मज़ा वठो था?
फ़िलहाल अली त बिल्कुलु बि कान्हे, ॾाढी उस स निकती आ। कला फिर बि हुई। हम, ढंग सां बारिश थिए ई नथी न।
नथी थिए, नथी थिए, शुरू जा चारि ॾींहं पई। लॻे पियो अची वई आ बारिश, पर हाणे त बारिश आहे ई न।
आहे ह न सही ॻाल्हि आहे। ॿियो तव्हां थ वियो फुरस्त रोटी वोटी खाई वर्तव?
न रोटी त न बसि हले पियो इहो कमु रोटी जो त थोरो सो संडे आ त थोड़ो सो फ्री लॻदो आ न आराम आराम सां कयूं हिकिड़ो ॾींहु। हिकिड़ो ॾींहुं मिले हा
हा कंहिंमें वेंदा आहियो?
मां एॾे दीदी थी भॻवान जे हिते।
अच्छ, अच्छा हा। असां बि गीता ज्ञान में वेंदा आहियूं।
अरे ॾाढो सुठो। पो त ॾाढो सुठो मज़ो अची वियो हिते ई गुरू जा ॿार थी वियासीं न।
हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही में किथां किथां ॾिसो गुरू मिलाए थो।
तॾहिं इहो बि हिकु सची हिकु इहा निकती रहमत ॾाढी रहमत
ॾाढी रहिमत आहे सही में नईं नईं ॻाल्हियूं नयों नयों ॿुधण लाइ मिले नई चीजूं सिखण लाइ थियूं मिलनि आख़िर हर कोई गुणनि सां भरियलु आ दीदी।
हा उहो त आहे। सभु में आहिनि सभु में आहिनि बस भॻवानु चए थो न कंहिंजा विकार न ॾिसो। गुण ॾिसदउ पाण ई सभु सुठ् थोरो सुठो लॻदो असां जहिड़ी श्रृष्ट टि ठाहींदासीं दृष्टि ठाहींदासीं त श्रृष्टि ओहिड़ी थींदी न असां ठाहियूं ई ग़लति तां पया सभिनि जा विकार ॾिसी सभिनि खे चऊं हींय।
संग में वेहण खां पो इह्यो बि न चऊं कि ग़लति ता ठाहियूं इह्यो चऊं कि पेंजे पांण खे बदलऊं ता छोकि उन्हें लाइन में हाणें अची विया आहियूं कि पांण खे चेंज कयऊं ता, पहिरें जे हाणें जे जीवन में ॾाढो अंतर आ, भले मांजो अना एॾो रहमत आ सच में, वर्ना जेसि ताणीं हो ॿांहा ना पक -किड़े त असां बि कुछु न करे सघंदास वर्ना मां त पंहिंजे पहिरें जे जीवन में अंउं हाणे जे जीवन में ॾिसंदी आहियां ॾाढो चेंज आ ॾाढो
असा मां बि सोचदी हुयमि पर दीदी, ॾाढी ईह्या बि रहमत आ गुरु जी अगरि न मिले हां त अॼु अलाए काथे हुजं -वां सम्झुई नथा सॼो ॾींहुं फालतू जी पचरनि में पूरो करे अंउं पांण खे, तेखांइ भॻिवानु इनखां त
अचछ
कर्म ख ठाहिण खां त छॾायो तईं।
छॾायो थई गुरूअ पंहिंजो पांण पंहिंजे दर तां मिलाए मांजो न कंटिन्यू नथो थी पाए, तहां रोज़ वेंदा आहियो?
न दीदी मांजी बि हाणें महीने खां तबियत थोड़ी ढिल्ली आ त मां पंद्रहनि ॾींहंनि खां वई न आहियां मां पिछले सु सूमर खां बि पिछले सूमरु वई हुयमि, न त त मुंहिंजो हफ़्ते में ॿ बि थी वेंदो हुयो ॿ टे ॾींहं वेंदी हमि कंटीन्यू मां बि न करे सघदी आं। अकेला बि आहियूं, वरी सुबुअ जो अ न सेवादारी अचनि कमु कार करनि त, मिढ़ई घर जी सेवा बि ज़रूरी आ।
हा ॾाढो ज़रूरी आ माखे वरी वंञंण जो साधन नथो मिले, मुंहिंजी ॾेराणी वेंदी आ हेठां उन्हे सां मां बि निकिरी वेंदी हमि बढ़िया गाॾी ते, हाणे मुंहिंजो बेट -टो एक्टिवा हिक ई आ असांजे घर में बी, सभिनि खे बाइक आहिनि त हाणे मुंहिंजो बेटो बि चए कि मां स्कूल एक्टिवा खणी वना त उहो त वरी छा हे की मां थोड़ी सी आहियां, मतलब ईअं हेल्थ में वरी हूअ छाहे की निकरी वंञे भई पहिज्युं अथस प्रेमियु, जिएं मुखां पहिरियों उहे हरिओम जे सत्स -संग में वेंदी, त कंहिंखे बि फ़ोन करे वठंदी कि भई मां हलांव थी गॾु अंउं उहोई हाणे अॼु ॿि बेट खे असां एम पी में ईंदा आहियुं।
अच्छा, न मतलब हिन इंदौर में काथे रहो?
न- न, असां इंदौर में न रहिंदा आहियूं
अच्छा इंदौर में न, अच्छा, त पो होॾे वरी वञणु अचंण जी थोड़ी सहुलियत खपे
हा-हा त बस- बस, उहो ईय लॻे पियो बस अॼु इह्यो ई लॻे पियो कि हाणे मां पंहिंजो पुरषार्थ कंदमि तैयार थी वेहंदमि हाणे उहो गुरू जो कम आ की मुखे किअं बि सॾ कराईंदो, बसि- बसि उहो ई आ, छोकि गुरूअ बिना कोई गत कान्हे।
अंउं केॾो त ठाहियो तंई असांखे, केॾो ठाहियो तंई, केॾी मेहिनत आ हुनजी। अगर हुनजी मेहनत केॾी था वठूं, हाणे त थोड़ो पाण ते दया कयुं। गुरू जी त रहम, गुरू त चयन चये तो न मां त कयांव थो लेकिन तव्हांखे
हा, बस, बस उहो बार -बार हाणे इहो ई चवनि था कि पंहिंजी कृपा हाणे पाण कयो गुरू पंहिंजी कृपा करे वरती अथईं।
दीदी उम् च चैंदा आऊंन ब्लैसिंग ॾियो पोइ चौंदा आहिन दीदी। पांजा ॿई हथ मथे ते रखो ऐं पाण् पाण खे ॾियो।
ज्ञान में ईअं तव उअ जिएं कि मतिलब पंहिंजो हथ पंहिंजे मथ् न ऊओ सुठो, भई उहो चवंदा न कि तूं वेंदा आहियो गुरू वटि चवंदा आहि कि गुरू जी मे सर पे हाथ रख। कि मुझे आर्शीवाद दीजिये त गुरू उते गुरु इहो चवंदो आहे कि पंहिंजे पाण में भॻवान् ॾिसो
त दीदी ॾिसो, असां आ् ॻाल्ह त, स सही था चइनि, न असांखे सिखारण में केॾो हथु आहे गुरु जो असांखे केॾियूं ॻाल्हियूं समझ में न ईंदियूं हुयुं! असां जॾहिं दुनियां जे माया ज़ाल में वियासिं त केॾि्यून ॻाल्हियूं असां चरियाप कंदा हुयासीं। कंहिसां ॻाल्हाएण न ईंदो हुयो केहिंसां कीअं ॻाल्हाईंदा हुयासीं कैसां कीअं ब ॿुधी ॿुधी न सिख्ंदा हुयासीं - - रहिणी! बस मटे छॾी अथईं।
केॾो मतिलब गुरु चवंदो आहे कि हिन देह मां उथो हिन में रही करे बि ईअं सोचो कि देह अध्यास में न आहियो।
पर तॾहिं बि केॾो खणे थो असां अॼु बि ग़लत्युनि जा पुतला आहियूं। पर हुनजी रहमत ॾिसो वरी -वरी गले ल ॻाईंदो आहे वरी- वरी भाकुर पाईंदो आह प्यार कंदो आहे इक समान उते क़ोई भेदभाव न छा गुरू खणी बीठो आह छा हुनजी महिर! किअं थो हलाए कुझ ख़बर न आहे। एॾा मिरिकल मां जी त लाइफ में एॾा मिरेकल दीदी एॾा मिरेकल थिया! मां त चैंदीं आहियां कि अगरि जाइ इहो गुरु न मिले त अॼु शायदि दुनिया में हुजूं।
न चए थो न भाव, गुरू चए थो न भाव सुठा भाव सुठा विझो संकल्प असां किथे न किथे डगमगाइजी वेंदा आहियूं।
बसि असां उहो ई आहे न मनुष्य जी अञा बि देह में आहियूं। बसि जें ॾींहुं असां पंहिंजे पाण खे आत मां सम्झंदसि उन ॾींहुं सभु उथी वेंदो हो
गुरू चए थो न जॾहिं तव्हां पंहिंजे पाण में भॻवानु ॾिसंदव न तॾहिं तव्हां म सभ में उहो ई नज़र ईंदो ऐं न अञा असां पंहिंजे पाण में भॻवान नथा ॾिसूं भले भाव विझंउं था की आहे भॻवान आहे ई भॻवान लेकिन जिसताईं परे - बस विकार नजरि अची ता वञंन ज्यादा परते न वञ पंहिंजी औलाद में ई आखिर चऊं था न पंहिंजी औलाद आखिर चऊं था न! मुंजो न आहे ई भॻवानु!
पंहिंजो त कयूं था न मे में काथ्
हूं लेकिन शुक्र आहे इन राह ते हलिया आहियूं त पार थींदासीं
थींदासीं थींदासीं छो न की कोशिश त कयूं था। अऊं, ग़ल्त्यूं सम्झ में त अचन तयूं, हाणे कंदासे त न न अॻते। भले धीरे धीरे सुधार जे, पर अॻते गल्त्यूं न कंदासे जीअं।
कंदास, कम से कम ईंएं लॻंदो, की गुरु जी हिन राह ते हलंदा हलूं बाक़ी हो वेठो आ, जीवन ठाइण वारो, केॾी महिल कीअं असांजे पो पाकेट में विझंदो वेंदो आ, पीछां जे, असांखे पतो बि न पेजंदो आ, अऊं सई में केॾी महल कुछ छ एड़ो सीन ईंदो तव, त हे गुरू जी वाण्यूं उथारंदी
बस, मन त इहोई त आहे, अगर वचन खणूं ता पया हिक बि वचन अंदर वञे तो, त उहो कम करे तो वठे प्यो। भले सॼी वाणी न असां ॿुधूं ता, पर सम्झ में भले मां त मां पांजो ती ॿुधायांव माखे त, कॾी बि ईअं थींदो आ न, सॼी वाणी ॿुधदीआं कई बार अंदर न बि वेंदी आ, पर हिकड़ो कोई एड़ो वचन अंदर हली वेंदो आ
पो, हली वेंदो आ, अऊं त उहो पतो तव, दीदी थींदो तव हो, बार बार जेके असांजी गुरूजन आहिन न, जेके टीचर दीदी जन हू चवंदयूं एन, कि कॾी बि वाणी जींएं अध घंटे जी ती हले, पंद्रहां मिनट कोई पूरी वाणी न खणंदो आ, लेकिन हिक वचन एड़ो खणी करे पूरो ॾींह, उने ॾीं उने
हा बस, उन जो मनन कंदा रहूं, सही ॻाल्ह आ, हो हिक् हिक वचन ई कम तो करे वञे, जीवन में केॾा उन ते उह कर् केरु तो कम करे, असांखे ई न ख़बर आ।
असांखे, औं केतरो सुठो लॻंदो आ, पोइ पूरो ॾींह उनते मनन हलंदो आ न इहो असांजो सिमरन थींदो तव, इहो असांजो सुठे खाते ते, में वेंदो तव, इहो असांजो न हो न वेंदो तव, मां जॾी पहिरें अमृत वेले वेंदी हम न जॾी मां गीता ज्ञान जे में न वेंदी हम, मां अमृत वेले मां जॾी थी अची करे जीअं सुम्हंदी हम, या मतलब उथंदी हम न, किलाक अगर सुम्यम त ठीक आ, अगर न सुम्यम जींएं छुट्टी कान्हें ॿारन जी, पो पतो तव पूरो ॾींह उहो शबद अऊं वाणयूं भली मां मुख मां न कढ़ंदी हम, लेकिन मुंजे मन में उहे हलंदयूं हूं। वरंदे वञी करे, बस उह रहमत गुरू जी, वरंदे वञी करे जॾी मां रात जो सुम्हंदी हम न, त उहे वाणयूं टॉप थींदयूं, न त माखे मंझंन हुजे, शाम हुजे, सुभू हुजे उथण खां पो, उहोई हुन रिंकू भाई साब जो शबद वाहेगुरु जी जो, उहेई वचन त उहेई चवंदा एन न, एड़ी रहमत बि केंजे केंजे मथां छल गुरू, सभनिन जे मथां एड़ी रहमत करे। सभनिन जे मथां, ॾाढो सुठो लॻंदो हो पो पूरो टाइम पतो तव, केंजी तरफ़ ध्यान ई न वेंदो हो। की कोई छातो चै, कोई छातो ॻालाए, कुछ बि न सॾो ॾींह पेंजे में पूरा, की ॿा
हुजणो बि पांजे में खपे, छा कंदासे असां ॿे जी हुन की असां पांजी, इवन ता ठायूं।
न बिल्कुल सही आ, की हाणे बस इहोई आ की पेंजो जीवन ठायूं। अऊं, बिल्कुल पेंजे पाण खे ॾिसूं। अऊं ॾाढी रहमत आ कि क ज्ञान में जुणण खां पो गुरूअ एड़ी रहमत करे रखी तई कि हाणे ॿिए जी तरफ़ नज़र बी न वेंदी आ। अऊं वेंदी आ न त लॻंदो आ हटाएस त मन तेरा की छा कंदास जेको सो करम केतरी नंढी-नंढी चीजूं ते दीदी अॼकल करम तो थे। असांखे त कुछ न पतो आ। बची विया आहियूं बस। थी वियास बची वियास लेकिन अञा बि बी मूंखे त एॾो ताज़ुब पियो लॻे जॾी गुरुजन चवंदा आहिन न अगर तव्हां मुख मां नथा कढो अऊं मन में बि कुछ सोचो था उहो बि तव्हांजो करम ठही वियो हाणे त एतरो ठहे तो, हाणे चवंदा इन जेके तांनी इन बस, हे जेकी तहांजी जेके इंद्रियूं तव न अगर तव्हां कोई रिएक्शन नथा कयो तव्हांजी अखियुन ॾिठे तव्हांजे कन ॿुधे भले मुख ॻाल्हायऊं त उहे बी करम।
ता रहूं।
त केतरी सुजाॻी खपे, अन केतरी ज्ञान में
अञा त शुरूआत ई थी आ, मांखे त ईअं लॻंदो आ मां त हाणे, सम्झो वञूं सालन खां ता, साल थी विया। पर ईअं लॻे तो समझ हाणे आई आ।
हा पेहरें ईअं लॻंदो हो कि आनच छा न था कयूं, अऊं हाणे लॻंदो आ वाणियूं अंदर वञन
हा, मौसम ई इय आ, मौ मूंखे बि ईअं लॻंदो आ, पहले मां सिर्फ़ अच वञ कई आ ॿियो कुछ बि न कयो आ। हाणे छाजो घर वेठा आऊं, ध्यान सां दी, हिक हिक वाणी अकेले में बिल्कुल त ईअं लॻयो कि हा, बराबर गुरू जा हिक हिक वचन जाई चइंदा आहिन धोई धोई पी।
पोइ धोई धोई गुरू जा वचन पियऊूं त अलाए काथे पहुचूं आ हाणे। अगर पेलेई समझ अची वञे आं त। पर ठीक आ जॾी आयो। सिख उनजी इआ बी रहमत आ, ईअं त हाणे